हेलो
हँ प्रणाम दिदि
राधे राधे खूब खुश रहु सुहाग भगवती पुत्रवती धनवती रहु फ्री छलहुँ हेँ की
हँ हँ एखन सुति क उठलहूँ
ह हह भोजन भात भऽ गेलै
नहि आई फास्टिंग मे छियै
आइ कथी छै
बृहस्पति के अपने जास इसकुलसँ एयलहुँ हन
बच्चा सभ
बच्चा सब एकटा के खाना खा के सुतेलहु एकटा तीन बजे आयत
आ छोटकाकेँ लऽ कऽ जाइत छी अपने संगे
हँ ओकरा आ अपने सगे रखै छिय
हँ ओतऽ ओतेक देर रहै छथि
हँ रहै छै हम रहै छियै ने तऽ रहि जाइत छै
आओर अहाँके न्यू टास्क भेटल कि नहि किछो
नहि कहाँ एखन हमरा पुराने टास्क नहि कम्प्लीट भेलै हाय
हा हा हह की करतै काजो तऽ रहैत छै ने ओहिमे अहाँकेँ तऽ फेर बाहरो ओम्हरो जाय पड़ैए
हँ इसकुल देखू घर देखू बच्चा देखु सब
नहि नहि सम्भवे नहि छै
जा किछु बनि जाइ छै देखै छियै ई ई भेल जे दोस्त खूबेट गेलाह
हँ अ
जान पहचान बहुत लोकोग सब भऽ गेलै
हँ से होइ छै हुँ से तऽ होइ छै
आओर तऽ कत तऽ घीचे छथि इ टास्क
आँय
आब देखे छियै कतऽ तक ई टाक्स खिचाइया
हेबे करतै की आब ककरो कनि जल्दी होइ छै ककरो कनि देरीसँ हेतै तऽ जरूरे
हँ
ह हेबे करतै
खाना पीना भ गेलय अहाँ सभ कें
नहि हमर खाना कनि देरीसँ बनैत छै
अच्छा
हमर एखन आब खाना बनबे करतै किएक तऽ ओ देरीसँ कनि अबै छथिन कखनो जल्दी मतलब चलि अबै छथिन चारि पाँच दस बजे तक तऽ खा लेलथि आओर नहि तऽ फेर तहन देरी भेल ओहिसँ तऽ नहि खेलथि
हँ
तऽ ओहि हिसाबसँ कनि देरीसँ बनेलहुँ ने तऽ खाना गरम रहै छै
हँ हँ
खना नश्ता पानि भेल छै हम तऽ रोटी सब्जी खेलहुँ हँ सुबहमे रोटी सब्जी सब बनेने रहिय नास्ता नास्ता कऽ कऽ ऑफिस जाइ छथिन सबेरे तऽ छओ बजे जाइ छथिन ने
अच्छा ह तऽ सबेरे उठ पड़ैत हायत
हँ चारि साढ़े चारि बजे
हँ
उठलहुँ तहने नाश्ता कयलथि फेर आब नाश्ता तऽ आब केओ कतबो खाइत लेकिन टाइमपर तऽ अहाँकेँ उठय पड़त ने
हँ
दुइओ गो रोटी बनाबय लेल तऽ फेर आब हमरासके ओ ब्रेड ब्रेड फ्रेड ईसब नहि चलै छै रोटि सबजी चलै छै
हँ हम स कहल चल छै
ओहिसँ नहि होइ छै किछो धियापुताके मोन भेल तऽ कहियो लायल अपन खेलक
बाहर जातैन थोड़
हँ आ हमरा अहाँके तऽ बुझू जे भाते रोटी कए आदमी छी तऽ अपन सभके तऽ मिथिलाके लोकसभके बिना रोटीसँ हेतै गुजारा
नहि
ओ ब्रेडसँ की हेतै ओ नहि खायल सन नहि पील सन नहि होइ छै शौखसँ कहियौ अपन खा लिअ तऽ भऽ गेलौ एगो अलग बात छै नहि तऽ नहि कोनो ओतय खायल पीलए पड़स ओना नहि नाश्तामे नहि
के नाास्ता अपन भऽ जाइ छै साँझ मे कनि चायए तऽ नहि खा लियौ
हँ हँ से होइ छै अपना सबके तऽ सुबहवला हेबी चाही ने
हँ हमरा सबके सुबह सुबह हेबी हेबी चाय रोज
हँ हँ आब केओ रोटी खाउ केओ पराठ पाड़ाठा खाउ चाहे केओ पूड़ी खाउ मगर चाय चाही तऽ आँटेसँ बनबै छी उएह हो छै अहाँ तऽ आब एखन फ्री भऽ गेलहुँ तऽ हमसभ खाना पीना खेलाके बाद फ्री भऽ जाइत छथि
हँ मगाप अ एखन छथिन ने दिल्ली मे छथिन
ओ
ओ सासू माँ तऽ तबियत कनि खराब भऽ गेल छल हेँ तऽ दिल्ली गेलखिन हँ चेकअप कररबैला एम्स मे
ओ
तऽ उएह एक महिना डेढ़ महीना भऽ गेलै हे आब आओर कनि टाइम लगतनि पेटमे पथरी भऽ गेल छनि तऽ आब ओहिना जन आबि गेल छी तहन तऽ आपरेशन
हूंम्म
आब ओते छथिन रूकल आब कहिय के डेट निकलै छै
ओ हँ एम्समे तऽ टाइमो लगैत छै ने
हँ
बढ़ियाँ छै एत एतय अहाँके एम्स अथी भेलैए गोआहाटीमे सेहो सुनलिये जे एतहु एम्स अथी भऽ गेलए
ओ सब घरे घर साइड मे बनल हे हम कियाकि बौआ हमरा ओते भेल अछि ने घर हॉस्पिटलमे
नै भंगा घर मे एमस न ये भांगा घर मे ई वाला वहाँ के के ई वला नया तऽ एगो अइ भंगरा घर मे खुलल आ सुपर स्पेशलिस्ट कहि कऽ एहि तरफमे लेकिन एम्स अहाँके उम्हर मिर्जा सब नेस शायद बनलैयए भागाघरमे तऽ हॉस्पिटल अछि बहुत बड़का हॉस्पिटल अय गायनोक के मामला मे बढ़िआं हइ
हँ हँ ई छै ओतऽ कैयरिंग बहुत छै लेकिन बुझयत नै जे सरकारी छै अथी छै
नहि बुझाइ छै पहिले बहुत पहिले बड्ड गन्दगी रहै छलै लेकिन एखन नय
बौआ ओते भेल अछि गुवाहाटी कुट मांगे घरमे लेकिन दू हजार बाइस मे
बाइसमे त हँ तऽ तहन तऽ बढ़िआँ छै कऽ देने एखन तऽ बढ़िआँ हो गेल बहुत नीक आ दू हजार बाइसे सबमे शायद एहि तरफ न्यू वला सुपर स्पेश लिस्ट खुलल अइ
हँ हँ हम जाहि टाइममे गेलै त पहिनिते रहे बिलडिंग सब
आ एकटा कैंसर हॉस्पिटल सेहो बनल एइ ओहिठाम
हँ
बहुत बड़का जगह छै
ह तऽ हमर पप्पा के अहां के की भऽ गेल छलन्हि हें ने मम्मियो के सएह भऽ गेल छल पप्पो के सह कैंसरे भऽ गेल छलै ह ने तऽ पापा के अहाँके चेकअप ई भेल जे फर्स्ट एड मे पता चललै तऽ बीरू बारी मे भऽ गेल छलै
हँ हँ
तऽ तैयो पप्पा नहि छी पेलखिन ओ एक डेढ़ साल दू साल बाद पप्पा एक्सपायर भऽ गेलथिन आ मम्मी के तम पता चललै जे कहलक पथररी छियै ऑपरेशन हेते ऑपरेशन थेटर मे ज लऽ के गेल तहाँ जाँच ताज केलकै तऽ कहलकै नहि ई लास्ट स्टेज पर छ तहन ऑपरेशन थियेटर से बाहर निकाललकै तऽ कहलकै जिनका लऽ जाउ दू महीना के मेहमान छथि
ओ
जाय बाला छलखिन लेकिन बहुत अथी छल बहुत कम अथी मे चलि गेलखिन
ओ
हमरो बाइसे तेइस सालके उमरमे बियाह भेल अछि
ओ
पप्पे दुआरे अपन पप्पा जल्दी करा देलथि जे हम देखब नहि देखब एकेटा बेटी छै
हँ नहि नहि ठीके ठीके छै कि गार्जियनके दस तरहक जिम्मेदारी रहै छै ने
हँ लेकिन ई भेल जे चलू वबियाह भऽ गेल तऽ पप्पा सामनेमे भऽ गेल पप्पा कन्यादान अपना हाथे कऽ देलथि
कऽ लबै हँ नहि नहि ठीके छै कि
नय तऽ बेटा अफसोस रहि जताे बियाह तऽ हे वहे पे करै छै लेकिन वह आदमी नहि अबै छै
हेबाके तऽ हेबे करत कतहु तऽ हेबे करै करै छलेकिन उएह टाइमपर मतलब ओ देख लेलखिन ओ कनि ज्यादा अथी भेल अहाँके
सोस रहि गेल छै जे धनू बुआमे से एको टा नहि देखल खिन
की करबै इंसान अपन अपन उम्र भगवान दऽ कऽ भेजै छथिन ओहि उम्रके हिसाबसँ आदमीके कार मे जेहन रहे छै ताहि हिसाब से आदमी के ले लेकिन जहन ओहन अथी छलनि हँ ने
तखन तऽ अहाँके ई भऽ गेलनि जेहन अथीमे तऽ नीक भेलनि नहि तऽ ओहो सभमे बड गञ्जन अगर पड़ल रहि जाउ बिस्तरपर तऽ
लेकिन ई भेलनि जे हमर मम्मी पपापा के दुनू के चटपट मे भेलनि ने चपट मे लऽ के चलि गेले कोनो कस्ट नहि भेले
हँ एक तऽ भगवान एहन दुःख दुश्मनोके नहि दिहथि हन आ दोसर बात अगर होय तऽ इएह होय ओ ज्यादा नीक छै
की करबै सभ अपन कर्मा छै इंसानके जेहन जेहन आब एखन तऽ आदमी देखै छियै जे अपन संन्तानके विवाह दाम नहि देख पबैए हनिहन सिचुएशन की करबे
आब तेहन खाद्य पदार्थ ई पानि सब भऽ गेल या ने एखन ककरा की हयत केओ नहि
छै जे ई खाइ छै ओ पीबै छै केओ गन्दा चीज खाइ छै ताहिसँ होइ छै कि जे नहि खाइत छै तकरो तऽ होइत छै
हमर मम्मी पपापा किछु नहि खाइत छलखिन ह तकर बावजूद भऽ गेलै
तहन बुझियौ आ एकटा खाइ छै कोनो चीज तऽ लोक कहै छै कि ई चीज खेलकैए तकरा भऽ गेलैया ने ह उएहे नै
तऽ मम्मियओे एखन रिसेंट बर्सी भेलैनि ने एक साल भेलैए गेल छलहुँ हें मम्मी के काज मे एक साल भेला हमरो एला ओतऽ से वापिस दू तीन महिना छल त हँ हँ पक्का पक्का आब
हँ भ्गाघरमे अहाँ कॉल करब ने हम लऽ आयब कतऽ रहब हँ
ऐब तऽ हैब
हँ हँ अहाँ आयब तहन आयब ओना
कलिय आ म नहि डर्ट न फन
हँ सिक्स डबल जीरोवला नम्बर सेव कऽ लेब हँ
ठीक यह ठीक
हँ ओहिपर केलियै ओहि नम्बरसँ हम केलहुँ हँ ने कॉल अहाँके एप
जेम्बर अहाँके व्हट्सप पर अ सेह पर केनेयब
हँ
हँ
हँ उएह छी नहि ठीके छै कि
चलो ई भेल जे चलो गोहाटी के सम्पर्क मे भेज
हँ बहुत लोक अपनसभके तऽ मैथिल बहुत लोक एतय छथिन
हँ हमर चाची सब रहैत छथिन उमहर आठ गाँव आमबाड़ी आठ गाँवमे
अपन सभ इमहरके बहुत लोक एतऽ छथिन
ह बहुत छथिन आ हमरा तऽ गाँंव के चौरी के तऽ सब भरल छथिन ओतऽ टोकोबाड़ी मे आठ गाँवमे
हँ आठ गाँवमे आ फातशीलमे तऽ दुनिआँ भरिके
हँ
ओतय तऽ बड्ड बिहार यए अपनसभके बिहारके लोक बड्ड
हँ हँ हमर चाचियो सब छथिन ओते
हँ आमबड़ी फट ई फाटा सीलमबाड़ीमे हमर बहिनो अइ छोटकी आ ओकर दोकान छै ओहिठिमा ग्रोसरीकेखन आर एंड आर एसोसिएट कहि कऽ
अच्छा चाचीसभ चिन्हैत हथिन ओ हुनका सभसँ जान पहचान रहै छनि
हँ ओम ओम ओम प्रकाश हमर अथीके नाम छन हँ बहिनके घरवला
अच्छा
हँ ग्रोसरी के ओते दुकान छै काली मंदिर लग मे
अच्छा तऽ हमर चाचीसभ छी ने तऽ कालिये मन्दिर लगमे हमर चाचियोसभ रहै छथिन ओ बैंक छै बैंक ऑफ बड़ोदा सब सामने ओकरा सामने अथी मे बगले मे
हँ हँ ओ ओकर दोकानो ओहठाम छै आ कालिये मन्दिरवला गलीमे घरो छै
हँ हँ
हमरासभके ओम्हरके छथिन एकटा ओकरे कम्पाउणडमे रहै छथिन फुलपरासके छथिन
आ फूलपरश के
हँ ओ छथिन अहाँके की नाम छै
कतऽ छथिन नवीन नाम छै हमर सभके गाँवेके छथिन
एकटा तऽ सुबोध सुबोध हुनकर घरवलाके नाम छनि
हँ हेतै पप्पा हमरा पप्पा सब छै ने निकले जायत केन कि जान पहचान निकले जायत ओतेक देरमे जान हँ नहि तऽह चाचीस हँ हँ
आमबाड़ीमे तऽ बहुत अहाँके चाचास सभके नाम की छनि नाम कनि प खी हेत ने
हमर चाचाके नाम छै ने अर्जुन मिश्रा आ दू दुनू चचा कते रहै छथि एगो के नाम छनि फूल मिश्रा एकटा के नाम छनि अरजुन मिश्रा तऽ एकटाे महिला चाचाके फैमिली रहैत छथिन गाँवमे अ हम सभी लेनन मटमे अ छोटका चा्चा अपन फैमिली लऽ कऽ आमे बाड़ीमे रहैत छथि
आ
हुनको एकटा बेटा एकटा बेटी छनि बेटा जब करै छथि
हँ
आ बेटी एखन कॉमर्स कॉलेजसँ पढ़ि रहल छथिन
हँ हँ
चाचा चाचा के कमो